केहन छी बहिन
बहिन अपन बताबू
हमहूँ नीक छियै अहाँ बताू
हँ हमहुँ हमहुँ बड सुन्दर छी बड नीक छी
अहाँ तऽ याद नहि करै छियै हमरा
हँ से तऽ यहाँके याद नहि केलहु अहीं क दिअ बीच बीचमे
तऽ हमे सोचलियै अहाँके याद कर दै छियै
भेनाइ कए देलियै यहाँ आयल ई तऽ बढ़िआँ ई तऽ बड़ नीक कामके काज केलियै यहाँ
आओर कीसभ होइ छै एखन
एखन कीसभ हत एखन हे अभी बच्चासभ हलका फलका नाश्ता
की सभ बनबै छियै
अ बच्चा अर किछो हल्का नाश्ता बनाए दै छियै जेना भुजी आर भेलै गुजार छ ने हँ आ बच्चा के भुजार किुछु नाश्ता बना कऽ दए दै छियै
बच्चा सभके गर्मी छुट्टी भए गेलै
हँ बच्चा सभके तऽ गर्मीके छुट्टी भेलै ह ने
अहाँ कतय जाय जाय क सोचै छियै
सोचै छियै पूजा पाठ मन्दिरके बारेमे कतहु मंदिर मे बढ़िआं से हँ मन्दिरमे पूजा पाठ कतहु देखैत छीिय अहाँ गेल अहाँ कोन मन्दिर जेबै जे
कनाथ के मंदिर गेल रहिये
हँ ओ ब्ड भा बहिन बडनी छै ओ मन्दिर बहुत शक्तिशाली बहुत नीक मंन्दिर हमहूँ बहुत पहिने गेल रहौँ ह ह बहुत पहिने आब तऽ सुनै छियै बहुत किछ मता बदलि गेलै हना चेंज भए गेलै हना जै समयमे गेलियै र ओहि समय तऽ ओते चेंज नहि रहे
हँ आब चेंज भए गेलै हन
बहुत कुछ सुनै छियै चेंज भए गेले यहाँ इम्हरे गेलियै र की
नहि हमहूँ बहुत दिन भए गेलै
अहूँके बहुत दिन भए गेल बड्ड नीक छै मन्दिर पटनामे सभसँ नीक मन्दिर छै सभसँ शक्तिशाली बहुत नीक मन्दिर छै पूजा पाठ केलियै रए
हँ पूजा पाठ करलियए रहै
प्रसाद क कते नीक हइ छै ओ लड्डू जे होइ छै बेसन वालला ओ बड सुन्दर स्वादिष्ट लड्डू रहे छै ओतुका प्रसाद जे रहे छै। आ बजरंग बली एक बहुत शक्तिशाली माछ ने तऽ, बुझे हँ। बहुत बहुत नीक मन्दिर छै ओतय आ मेन छै देखियौ मे ब बहुत बहुत गर्मी छै की कहे वाला कोनो आ मेन छै ओते जे पटना मे महावीर मंदिर छै उ जे मंदिर जे छै छै जे मेन छै जे स्टेशन पर छै। तऽ ओहि दुआरे लोक
मंगलटा के तऽ बड़ भीड़ रहै छै।
हँ मंगल के बड भीड़ रहे छै बैरांगन मे बल ने मंगल के बेैरागन भेलै बड भीड़ रहै छै। आ स्टेशन पर छै ने एहि दुआरे सभ आदमी सोचलक दर्शन कए ली ह ओहि दुआरे सभ आदमी हँ हँ, ट्रेन लेट छै। सेट होइ छै ने तऽ लोग बुझल क से अपन दर्शन कए ले छियै पर प्रसाद चढ़ा दै छियै पूजा पाठ कोनो खराब चीज थोड़े भेलै पूजा पाठ जतेक करियौ ओतेक नीक बात भेलै ने हँ ओे अपना ल बाल बच्चा ल सब ले आ मेन छै मंदिर मे कतहु बैसबे ने बहिन तऽ ओते मन बहुत सुख सुकून मिलत बहुत मन ह बहुत मन लागदम शान्त लागत एते कोइ दुःख दर्द नहि एते मन एते सुन्दर लागत जे कहेवला ने लागै छै ने ओते
ह बड्ड नीक लागै छै शान्त लागै छै
शान्त लागै छै मनमे भी सुकून मिलल कि जे हँ आओर सब
आओर सभ ठीके छथिन अहाँके की सब भेल रहै से
हम उएह बच्चा सभके एखनि तनिटा नाश्ता बना कऽ देब सोचलियै बगलमे मन्दिर आओर छै तनिटा सा हँ साम के टाइम भेलै तऽ तनिटा सोचलियै घुम फिर लेते बच्चा सभ त बड्ड गर्मी ये बहीन कहै वला ने बहुत गर्मी मे गाम मे एते गर्मी पड़ै ये
इमरे साल बड्ड गर्मी सचमे
हँ बहुत गर्मी ये हँ इम्हर दिस अहाँ आर दिसन केहन गर्मी ये
एहन तऽ बड्ड गर्मी छथिन लाइटो नहि रहै छै
लाइटो आर नहि रहै छै गाम आरमे लाइट नहि ने रहै छै ओहन लाइट लाइटोे के दिक्कत रहै छै बहुत बात रहै छै बहुत समस्या रहै छै ने
आ हमर बच्चा सब के तऽ एग्जामो मे भेल छै छुट्टियो नहि भेल छै
हँ से ते अहाँके बच्चा केँ
तऽ हमहूँ सोचबै कि मन्दिर जाइ सोचै लए छियै कि एक बार जयबै घूमय लए
हँ म इसकुल अथी भए जायत ने तऽ घुमि लेबे एक बेर
हँ हमहुँ मन्दिरके बारे सोचै छियै
हँ हँ कोन मंदिर जेबै बहिन अहाँ
ह हमे सोचलियै उ चीज छियै हमहुँ
ओ बगल अगलमे हेत बढ़ियां कोनो मन्दिर कतहु तऽ चलि जाएब
हँ जाएब हमहुँ
बाल बच्चा सब नीक ये ने
हँ बाल बच्चा बड्ड बदमाशी करै छथिन
की करबै बदमाशी तऽ करबे करतै ने बाल बच्चा एखनी मेन छोट छै ने की करबै
हँ खेलै छै अभी
ओ घर दुआरमे भैए जाइ छै ने बाल बच्चा सभके की करबै
की सब बनेलियै अहाँ खाना आज
ह बच्चे खाना खाना तऽ चावल दाल सब्जी बनेलहुँ रहे
उ ई सब के सब्जी बनल हँ
सब्जी आलू सोयाबीनक के बनेलहुं रे आलू सोयाबीनक के सब्जी दालि भात बनेलहुं रे बच्चा सब उएह खलक अभी शाम साँझ के बेर छै तऽ सोचलियै तनिटा किछु नाश्ता बना दै
नहि नहि ठीके छै
आ गर्मियो बड पड़े य कहे वला बड य ब ह बड गर्मी छै ई साल बड गर्मी छै बुझियौ ने तऽ आब आओर अथी आर मे की हाल हेतै हमरा गाँ गर्मी एते ओ बड गर्मी हेते अबरी बाल बच्चा सभकेँ बड्ड दिक्कत होइए गर्मीमे आतऽ अपनारके सुविधा नहि छै की करबै बाल बच्चा कष्ट बढ़ै होइ या
अहाँके सभटा काज भए गेलै
हँ हमर तऽ काज जखनी किछु भेल ह ने किछु बकी हँ किछु बकी या किछु भेल ही ने की करबै सब कुछ देखते हुए ने काम धन्धा चूल्हि चौका बर्तन बासन सब कुछ करते हुए नेए सबकुछु देखते हुए ने टाइम बचै नहि छै
ह ठीके बोलै छीय अहाँ हमू सोचे छियै कि छुट्टी हेतै तऽ मंदिर घुमबै
ह बच्चा सभके हँ हँ
ने
हँ हँ हँ हम चलिय जा हँ बह चलिए जायब
बड भीड़ रहै छै ने ओते
की कहलिय बहिन
बड्ड भीड़ रहै छै
हँ
साावनमे
हँ बड भीड़ रहै छै सावन मे नीको लागै छै बहिन बड्ड नीक लागत डानंस नाच गान भजन कीर्तन बड्ड होइ छै हँ हमहुँ तऽ कहियो नहि गेलहुँ हना लेकिन लोगे
हमहु ने गेलिय हिया बार सोचै छियै कि जाएब
हुँ हुँ नहि नहि सो चलिए जायब सोचल गप्प होै छै ने अहाँ सोचलियै हन चलिए जायब हमहूँ उएह सोचै छियै कि से जयबै लेकिन देखियौ की होइ छै सबमे उएह ने सोचलो गप उ नै होय छै जे बहिन होय छै हाँ दुनू हाँ अपना दु गोटा मिलकऐ सोचब तब चलब साबने मे चलब नहि तऽ भादुऐ मे चलब जे महीना हेतै जेमे कम भीड़ होयत ने बहीन हँ हँ जे महिना कम भीड़ हायत ने बहिन हँ ओएह महिना आब चलऽ की करबै जिंन्दगी के आदमी कोय ठीक छै घुमबै फिरबै नहि त एकटा भगवानो के दर्शन नहि हेतै
अहाँ अपन मालिक से पूछ लेब हमूँ अपन मालिक से पूछ
हँ पूछि लेबै आ चारिटा पाँचटा अपनासँ सखी की मिलके
चलबै
केओ एकटा जंस रहतै ठीके छै केओ घर के बाल बच्चा केकरो भाय यार ककरो लय लेब एगो जेन्स
हँ तब चलबेय
आब सब बहिन
चलबै
बड्ड दिनसँ सोचै छी बहिन जाय लए बड मोन होइया जायके बाबाध बाबाधाम जायके बड्ड मोन होईया लेकिन मोन के मारिकऽ रखै छी की करू अपनो आरके मेन छै कि आमदनीयो ओ टाइपके नहि ने छै
नहि इस बार चल हमे सब सोचके केब
हँ हँ ई बार चलब हुँ हुँ
आओर सब बात बोलू सब सब सब ठीक छै ने हमर बाल बच्चा ठीक छथि किंग
ह ओ बाहर खेल छथि
आब सोचे छियै एकरो ला सबकुछु बना देब
हँ किछो मने किछो बना दियौ नाश्ता पानी बस अच्छा छै ने खेलै कुदै छै तऽ भूख लागि जाइ छै ने किछो बना दियौ हँ छोट छै ने एखनी की करबै बहिन एखन छोट छै तऽ बदमाशी करबे ने करतै हम यहाँ हम यहाँ तऽ नहिए ने करबै बहीन हम यहाँ तऽ हम यहाँ तऽ नहिए करबै ने छोट बच्चा छै तऽ ओ तऽ करबे करतै
ठीक छैथिन बहिीन तब करै छी अहाँके बादमे फ
बहिन राखू तऽ ठीक छै राखू